हेलो।
हैलो।
हेलो। की हाल चाल की हाल चाल अछि।
हेलो।
हेलो की हाल चाल अछि।
हँ ठीकआ अनछी दीदी।
हमु ठीक छी अहाँके नेटवर्क इशू अई कनि ओत जइयौ न जैतय नेटवर्क क बै छत पर चैल जाउ।
हँ छते परदिश छियै कि करै छी अहाँ।
हम तऽ एखन किछु नै करै छीयै बैसल छी अपन कहियौ अहाँ ठीक छी।
हँ हम हुँ ठीक छी केओ खेनाइ पिनाइ भऽ गेल।
परिवारक सब सब ठीक छैथ सब सदस्य।
हँ परिवारो के सब सदस्य सब सब ठीक छथि अहाँ
हमरा हँ हमहू ठीक छी हमरा तरफसँ जतेक भी पैघ छैथ सबके गोर लगै छियेनि हम से कहि देबैन।
हँ ठीक छै हमहु अहाँके गोर लागै छी।
खूब खुश रहू आओर सब कहू।
आओर सब बढ़िआं अय अहाँ अपन कहू
हमहू ठीक छी मिथिला हाट नै गेल छलौं हँ घुमै लए
हँं गेल छलौ हें पर बेर अथी स फुलोही सब टाइम मे अगले साल गेल छलौ हेँ
अच्छा तऽ फुल्लौढ़ी मे की सब केना होइ छियै फुल्लोढ़ी की छियै। से सब कनि बताउ ओईके बारेमे जन
देखियौ फुललोढ़ी होइ छैय मिथिलाके जे ब्राह्मण होइ छथिन हुनकर जे बेटी बेटी के बियाह होय छनि ओहिके एक साल तक लगातार पाबनि चलैत रहइत छैय जएहमे एकटा पाबनि होइ छैय मधुश्रावणी। जे एक महीना तक हँ जाहिमे एक महीना मतलब एक महिना मे पन्द्रह दिन तक अहांके भोरे भोरे फूल तूल सबटा तोड़
छहैर भगवानके पूजा कयल जाय छैय जेकरा अपना सब सर्प कहय साँप तिनका पूजा कयल जाइ छनि।
हँ हँ तऽ ओएहमे विषहर भगवानके पूजा कयल जाइत छैय जाहिमे अहाँ भोरे भोड़े सभ जगहसँ फूल तोड़ि कऽ अनियौ आ साँझमे मन्दिर पर जाकऽ डालीमे अपन सजाकऽ लऽ के अबियौ आ तहन घरमे बिसरक फूल सब
पिछला बेर हमहुँ गेल रहि ब मधुश्रावणी मे इहे फूल लोढ़े ले फूल लोढ़ें जेना खालए कि भोरे अपना सब गेल रहिये याद हयत त फूलोड़े ले फूलोड़िके आने छ छलियै जमा करै छलियै आ तैके बाद सांझमे अपना सब कोनो ने कोनो मंदिर जाइ छलियै और मंदिर गेला के बाद ओतऽ फूल लोढ़ै छलियै। गीत गाबै छलियै जेनाकि मिथिलामे एकटा गीत बहुत प्रसिद्ध छैय। ओ गीत अहाँके याद अय हनुमान जी के जे छैय?
हँ ई बला हनुमान जी जब कैसे लंगोटा कहत मन्दोदर रावण से ई वला गीत सब हर मंदिर पर जाइ छिय तऽ हर रंग के गीत सब गेलहु।
पतिजीके एकटा ई गीत महादेव मंदिर पर गेने रहियै। हे भोला नाथ कखन हरब दुख दुख मोर दुःख ही जनम भेल दुःख ही गमाओल। हँ तऽ इएह ई ईह तऽ उएह गीत गयने रहियै गीत गाबि कऽ फूल लोढ़लियै फूलके सभटा डालीमें सजाकऽ तधर अनने रहियै। तऽ मिथिलो हाटमे जे छैय नऽ से प्रतियोगिता राखल जाइत छैय फूल लोढ़ैके। आऔर अहाँके एकटा
कथी?
मिथिलोमे प्रतियोगिता राखल जाइ छैय फूल लोढ़ैके। आऔर अहाँके एकटा अथी कि नाम कहे छैय सर्टिफिकेट भेटत।
हँ हँ हमहूँ सब गेल छियै तऽ देखने रहियेन जे दीदी के हमर पैघ दीदी जे छथिन हुनका सर्टिफिकेट देने छलनि हेँ और ताहिके बाद ओहिमे अहाँके बहुत सारा पत्रकार सभ रहत जे अहाँ सबसँ क्वेश्चन पूछत पर अहाॅं गीत सब नीक नीक सुनबीयौ जिनकर डाली सबसॅं बढ़िया सजल रहे छैय ओ हुनका प्राइज भेटैत छनि ओ रहैत छैय पच्चीस सो तीन हजार एनेह किछु अमाउंट रहै छैय।
हँ से तीनका पुरस्कारित कएल जाइ छैय।
हँ और ओइके फोटो सब पूरा सोशल मीडिया सब पर डाल लैथ बहुत बढ़िआँ रहै छैय तेंके बाद ओतुका लोक संस्कृति तिक भेल मिथिला के जाइमे बढ़िया-बढ़िया
घर के जे छैय से जेनाकि सिलौट लोढ़ी भऽ गेल ओहिमे कुट लऽ सिलोट लोढिमे जेना अपना आप आप मिक्सर आइब गेलैया लेकिन एखनो अपना सबके घर में जे छैय से सिलोट लोढ़ी से पिसलाहा हाथ से पिसलाहा मसाला सब जा खायइल जाइ छैय सीलोट लोढी भगैल तैक बाद
हमर सबके घरमे तऽ एखनो आयो काल में मिक्सचर के जादा यूज न हैत किया गांव घर में लाइट तु त रहे नय छी सब अपन-अपन घर मे सिलोट लोढी रहबे करत ओहे पर मसल्ला पर पीस के खेनाइ बनाबे छैय
हँ सिलौट लोढ़ी पर मसल्ला पर पीस के खेनाइ बनेेलैथ तैक बाद खल मूसर होइ छैय खल मूसर मे कोनो भी मसल्ला के कुटनाई तऽ अहाँ जे मिथिला हाट मे जेबै ने तऽ ओतऽ ओतोका खल मूसह खल - खल मूसर तईके बाद ई सिलौट लोढ़ी तइ कऽ बाद जांत जांत बुझे छिय ओजे चक्की मसल्ला पिसै वला ओकरा जांत कहै छैय ओ जांत से पिसनाई ई सब सभटा चीज ओतऽ देखबै ओतऽ अपन सबके मिथिला के बारे मे बहुत ज्यादा विस्तृित रूप से बतेल गेल छैय
अओर न ओतय जे जेबै ने हाँम मितलब फुल लोरही सबमे हम जे कहबेन हुनका जायले जैमे एते नीक नीक मिथिला डान्स सब देखेता जेना हुनकर जे
देखियौ मिथिला के प्रसिद्ध मिथिला के प्रसिद्ध अथी नाच भऽ गेल या कहि सकैछी मनोरंजन कार होइ छैय एकटा जट जटिन जट जटिन जे छैय त बहुत नीक मानल जाइ छै आ ताहिके बाद एकटा ई वाला अगर अहां सुनने छियै कि नाम कहै छै जट जटिन खेलाल जाइ छै ओइके बाद जॉट जटिन के
ई सब सबटा के देखेने छले ओतए हम सब गेल छलियए त एते सुंदर देख खुएने छलाह ओर बढ़िया की कहु हम तऽ कहबैन जे हिनका सब केऊ मिथिला से बाहर छै हुनका सब एक बेर आब के जरूरी ई देखबाक के चाही
त ऊ बहुत नीक
खेनाइ पिनाइ भऽ गेल अहाॅं सबके
हँ हमरा सभके तऽ भऽ गेल आओर एकटा चीज जेना हम देखै छियै एखन तऽ नय एखन तऽ हमसभ भोरे जलखै केने छलो हँ जलखै मे रोट टी नून तेल अखने खेत से आयल छलौं हँ अथी रोइप क पूरा धान तान एखन धान तान के सेहो स्थिति एक नम्बर छै
आइ बैड़ लागल सोमवारी छलै तऽ से नय केलियै
बेड़ लागल सोम बेड़ वला सोम हम नइ करै छी तइ दुआरे हम नइ केलोंह बेड़ वला सोम
अच्छा हमसभ आइ सोम केने छलौं हें तऽ अपने पोख खैर वला मखान छला से सब सबटा भुइज क ओइके खीर बनेने छ छैलो हँ सुन्दर सँ
पोखरि अखन पोखरि मे माछक स्थिति की छ माछ सब की केना ये, जेना पानि तऽ हेतय।
नहि एतबो पानि नहि भेलैया आब पोखरि सभमे ओनाहिए पानि छैय माछसभ छहिये।
इम्हरका स्थिति की कहू इम्हर एते पानि भेलैया एम्हर एते पानि भेलै जे पोखरि जे छैय से पोखरि से ऊपर भऽ गेलै पानि मतलब उपरा तऽ पूरा माछ सब ओहि बाटे दहा गेलै सेवला स्थिति रहलै ओना मिथिला के जे छैय से प्रसिद्ध भऽ गेल पान मखान माछ आ एकटा अहाँ खड़ेम सुने छी जेना पहिले अपन सब के जे पंडित सब छथि ओ खरामे पहिरै छलखिन हेँ खराम की होय छलयै तऽ लकड़ीके जे अथी होइया चप्पल जेना बना कऽ ओ पण्डित सबक एखनो पहिरय छथिन अपना ओहिठाम उपनेन होई छैय जनउ ठीक‌ छैय उपनेन मे
की करल जाइ छैय तऽ खराम पहिरल जाइ छैय तऽ गोद ऊ जनउ ओहिमे देल जाइ छैय आ जनउ के बाद ओहिके बाद अपन सबमे जे छैय से मिथिला के ब्राह्मण मे ओकरा ओहिसँ पहिले बटुक रहै छैय बच्चा ओहिके बाद ओकरा
ओहिके बाद ओकरा बना देल जाइ छैय अथी
हँ
ब्राह्मण ताहिके बाद अपना सभमे जेना अथी होइ छैय बरखी होइ छैय।
आओर सब कहियौ।
आओर सब बढ़िआं अछि अहाँ अपन कहियौ।
हमहुं एक नम्बर छी अहा के उम्हरका स्थिति की केहेन?
हमर सबके इम्हर के स्थिति सहिये अछि तैय अपना सबके तऽ पहिले उखनेनो सबमे खराम सब पहिरल जाइ छलै जे देखै खरामे पहिर कऽ चप्पल सब नहि पहिरल जाइ छ लय
मिथिलामे प्रसिद्ध छैय। मड़बा बनैत छलैए उएहमे मड़बा पाँचटा एकटा बरुआ पाँच टा। लकड़ी काट कऽ अनलक अथी बांस काट कऽ बांस काटला के बाद ओकरा मड़बा बनायल जाय छलैया भी भीख देल जाइ छैय त ई सब जे छैय से अपना सबमे प्रसिद्ध हे तहि बाद खुशी ई सब ब्राह्मणके भोजन करायल जाय छनि।
हँ एकासी जाग हँ।
ओना जे कहियौ मिथिला के मिथिला के भोज जे छैय से बहुत प्रसिद्ध छैय अपना सब ब्राह्मण जाइत मे जे होइ छैय से भोज मे प्याज लहसुन नहि देत आ तैयो जे छैय से ओकर स्थिति एते सुन्दर रहे छैय तरकारी डालना ई सब जे खेबै डालना तऽ बड टेस्टी रहे छैय। ताहिके बाद पूरी भऽ गेल तरकारी भऽ गेल डालना भऽ गेल ई सब रहैया जेनाकि हमरा एहिठाम अहाँके काल्हि लो भोज छै त ओह मे खेबै त ई सब बहुत नीक रहै छै ऐकस्थिति
हमु मतलब देखबै मिथिला स बाहर जे प्याजो लहसुनसब कतबो दऽ देत ओहन खेनाइ नै बनत जेहन अपना सबके मिथिला मे बिन प्याज लहसुन के बनाएल जाइ छै
हँ अपना सबके जेना देखबै हम हमरा लग एस्पेशली हम कहि रहल छी जे जेना दू दूध रहैया हमर सबके महींष अई चारि पाँच टा तऽ ओ महीष के दूध के हमसब अपने स दही पौरय छी आ दही पौरे छियै तऽ ओईमे मि मिरचाइ के डाँटो दऽ देने रहै छियै मिरचाई के डाँट जे देने रहै छियै न हँ त
ओ‌ईस कि होइ छै
ओईसँ मिरचाई के डाँट देलासँ की भऽ जाइ छै त ओ कहल जाइ छै जे मिरचाई के डाँट मे बैक्टेरिया रहै छै कनि कनि लेक्टोबेसिलस तऽ ओईसँ जनैम जाइ छै दही
तहन तऽ बढ़ियां यै अहाँ सबके अपन अपन नीक ताजा ताजा दही सब डेली डेली खाइत हएब
हँ जहिया दही नै रहै छै तहिया हमसब सएह काज करै छी आ दही एकदम छाली जेना पूरा छाली जेना दही होइ छै
ओ आओर सब कहियो तहन आब काल्हि तहन फेर भोज हएत कथी सबके अछि कथी के भोज छै
काल्ह खन अहाँके एकटा आदमी मैर गेलथि हेए बाबा हमर लगितैथ दादाजी त ओ मरलथि ओहए हुनका अथी भऽ गेलनि दिल दिल के दौरा पड़ि गेलनि तऽ मरि गेलखिन हेँ तऽ हुनके भोज भात छियनि काल्ह काल्हि तऽ पहिले हमरा सबूड़ करल जाइ छै तऽ चूड़ा दही तिलक अचार इएह भेतै
आ ओ आओर कहियौ
आओर सब एकदम ठीक अछि अपन कहियौ
घर पर सब ठीक यै खेती बाड़ी भेल यै बढ़िया ठन खे
खेती बारी हँ ऐ एहि बेर खेत सबमे पनि लागलए एहि बेर एक नम्बर अई खेती बाड़ी के ईस्थिति
वनगदहा असली बात छै जे अहाँके पहिले हमरा सबके बड्ड मकई होइ छलै मड़ुआ होइ छलै लेकिन वनगदहा सब जे छै न से जानवर सबके कारण ओ नै होइ छै ओते नीक जेकां
अच्छा
हँ हँ आहां कि करै छी
हम किछो नै करै छी छत पर टहलै छी एखन ओनाहीये सब घूमै छी ठंडा ठंडा हवा मे
असगरे घूमै छी
नै नै हमर एकटा छोटकी बहिनो छथिन तहन तऽ काल्ह हमु आबि जाइ छी अहीं घर दिस नोत तोत खाय पिबै लए
हँ आईब जाउ इम्हरे इम्हरे आईब जाउ हँ आओर सब देखै छियै हमर बुच्छी जे छथिन सेहो एखन दू महिना के छैथ। बिना बौवा के बाजे भुकै छथि बुची कहियो त। की हाल कहियो तऽ हँ बाउओ ठीक छैथ।